जय झूलेलाल कीअं आहियो?
बढ़िया बढ़िया तव्हां कीअं आहियो?
सभु मजे में सभु ॾाढो सुठो तमामु सुठो।
मुंहिंजी धीअ न हा हा चव पई टेन थ सिंधीअ में करे रही आहे त हुनखे न सिंधी संतनि जे बारे में न होम असाइनमेंट में लिखिणो आहे त तव्हां खे टेऊराम संत जेके असांजा आहिनि उनि जी ॼाण न कुझ अथव हुननि जी सिख्या कहिड़ी हुई किथे हुननिजो बैकग्राऊंड हिस् टरी ऐं सभु तव्हां हुननि जे विषय में कुझु ॿुधाए सघंदा? ताकी मां हेल्प करे सघां पंहिंजी धीअ जो प्रोजेक्ट ठाहिण में।
हा हा जेके असांजा स्वामी टेऊं टेऊंराम हुया संत हुआ उननि जी सोरहां सिख्याऊं हुयूं। हुननि पंहिंजी सोरहां सिख्याउनि जे जरिए मनुष्य जे जीवन खे सुठो रस्तो ॾेखारण जी कोशिशि कई आ। ऐं उन्हनि उन्हनि जी सिख्याऊं जेके आहिनि न उहे हुननि जो हिकिड़ो ग्रंथु आहे अमरापुर ग्रंथ
अच्छा
उन्हनि पंहिंजे ग्रंथ में पंहिंजो पाण उन्हनि सिखियाउनि जो जिक्रु कयो आहे।
अच्छा
हा त उहे संत जेके हुआ उहे चवनि था की सभिनीनि सां सुठो वहिंवारु रखो। कंहिंजी बि बुराई न कयो ऐं कंहिंखे बि ॾुखु न ॾियो।
ठीकु आहे
हा हुननि जी जेकी सिख्याऊं हुईं हुनमें जो हुननि जी पहिरीं सिख्या हुई उहे चवनि था की जेको बि कमु कयो
हा,
हा जीअं असां कुझु बि कमु कयूं था त हुनखां पहिरे पहिरे हुनजे न तीजे ते बि वीचार कयो की असां ईअं कंदासे त छा नतीजो थी सघे थो हिन कम जो, आऊं नतीजे खे ध्यानु में रखी करे कम करण सां सभखे आरामु मिलंदो आहे। ईएंं न की पंहिंजो फाइदो ॾिठो ॾिसी करे ॿिए खे ॾुख ॾियो। त अहिड़ो कमु न करिणो आहे। हा,
ॿियूं मायुन खे एतिरियूं ई हुयूं।
जी,
ॿियूं सिखियाऊं बि आहिनि या खतम थी वयूं।
न हिननि जी इहा पहिरीं सिख्या आहे जेका मां तव्हांखे ॿुधाई आए।
अच्छा अच्छ अञा ॿियो ॿुधायो था न ॿियूं सिख्यायूं ॿुधायो था न अञा।
हा हा हा,
हा मां नोट कंदी पई वञा जी भेण ॿुधायो।
हा हा मां ॿुधायां थी ॿुधायां थी तव्हांखे। हुननि जी अ ॿी सिखिया इहा आहे। की अ भाग्य जे भरोसे न हुयो। पाण कर्म कयो सुठा कर्म कयो स ॻो भाॻ से भाॻ जे भरोसे वेहण सां न कुझ बि हथ न ईंदो आ। हमेश महिनत सां सुठा कर्म करण घुरिजन।
बिल्कुलु बिल्कुलु।
सिख्या हुई की जेको वक्त आ हुनजो कदुर कयो हमेश। वक्तु जी को हली वियो वञाइजी वियो विञायल विञायल जेको वक्तु आ कॾहिं बि मोटी न ईंदो आहे।
सही ता चओ, हूं।
हा त हुननि जी इहा सिख्या हुई की वक़्त जो कदुरु कयो, हुननि जी चौथी सिख्या हुई की सभिनी माण्हुनि जूं सुठियुनि ॻाल्हियुनि खे चूंडे उन्हनि ते अमल करणु घुरिजे।
जी जी,
ॿियनि जूं खामियूं ॾिसण सां अग पंहिंजे मन जे अंदर ॾिसदव त तव्हांखे पंहिंजे अंदर वधीक खामियूं नज़र ईंदियूं।
हा, सही आहे।
हा, हुननि जी अ पंजी सिख्या हुई की हमेशा सभिनि जीवन सां भलाई कयो, कंहिंजी बि बुराई निंदा न कयो। न कंहिंजे लाइ बुरो सोचियो त असां जीअं प पे कंहिंजे लाइ बुरो सोचियूं था त असांजे मन में ई गंद थिए त मन पवित्र न रही सघे थो हुन सां
हा मन चंगत त कटौती में गंगा इह्यो बि चवंदा हिनि।
हा हा इह्यो चयो हुयो न। संत रविदास चयो हुयो। मन चंगा त कटौती में गंगा।
हा जूता ठाहींदा हुआ ऐं पो कठौती में कंगा आणें ॾेखारी हुई। उन्हनि जी श्रद्धा एतिरी हुई, हा ॿी शिक्षा छा आहे?
छहे नंबर जी हुननि जी शिक्षा आहे कंहिं बि जीव खे ॾुख न ॾिजे ऐं सभिनी जीवन ते दया कयो। यादि रखो त भगवानु हर कंहिं में वसियलु आहे।
हा हा हा।
त सची शिक्षा हुंन्जी आहे जेको वक़्तु गुज़री वियो आहे उहो चाहे भलो हो सुठ् सुठो हो ख़राबु हो हुनखे कॾहिं बि यादि न कजे। छो जो जेको गुज़िरियल वक़्ति आ उहो कॾहिं बि कॾहिं बि वापसि न अची सघे तो। अंउं जेको ईंदड़ वक़्तु आहे उनजी बि चिंता न कयो मन में छोकी जेको ईंदड़ वक़्तु आ उनमें बि असां कुझ न करे सघूं ता। हुनखे बि न बदिले सघूं ता उन्हनि जी अठी सिखया हुई ही, कि भॻवानु जेको करे थो सुठो थो करे। त हुनजे कये ते ख़ुशि रहो।
सही ॻाल्हि आ मालिक खे वधीक खबर, असां लाय सुठो छा आहे?
हा बिल्कुलु भॻवान जेको को असांखे न वणे थो त हीअं सोचियो की हुनमें भॻवान जी मर्जी लिकियलु आहे
ऐं असांजी भलाई लिकियल आहे उन्हमें
हा हा अंउं पंहिंजे नई नाई शिक्ष सिखिया आहे हुननि जी पंहिंजे फाइदे लाए कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाए जे, हमेशा हा जंहिं ॻाल्हि में कुछु अ मतिलब फायदो आहे त उनमें असां सच लिकाए सघूं ता पर कूड़ न ॻाल्हाइजे। अंउं जेके असां लफ़्ज़ आहिनि उहे सचा ऐं मिठा हुजनि
हा जरूर
अंउं उन्हनि जी ॾही सिख्या आहे जेको बि तव्हांजी पनाह में अच चे हुनखे इज़्ज़त ॾियो। भले ई हो दुश्मन छो न हुजे पर बेईजती न कयो उन्हनि जी
हा सही सही ता चओ पिया।
हा हा उन्हनि जी यारही शिक्षा आहे पंहिंजी खुदिगर्जीअ खे छॾे ॿियनि ते अहसान कंदव त हिन दुनिया में ही न ॿी दुनिया में यानी परलोक में बि तव्हांखे कॾहिं बि का बि परेशानी न थींदी
इह लोक सुहेले परलोक सुहेले बानी में बि इह्यो आहे नानक हर प्रभ आ है मेले इहा सिट ॿुधी आहे। सही ॻाल्हि आहे।
हुननि जी ॿारही सिख्या आहे। हमेशा पंहिंजे धर्म सां गॾु ई रहिजे। ऐं पंहिंजे धर्म सां ई प्यारु करो। कॾहिं बि हुनजो साथ न छॾिजे मतलब पंहिंजो जीअं अॼुकल्ह माण्हू आहिनि ईसाई धर्म उन्हनि खे पैसा मिलनि था त क्रिश्चन ठही वञनि था। त हीअं न पर हा धरम परिवर्तन न बदिलो न पंहिंजो धर्म
जी जी
हुननि जी तेरही सिख्या आहे मौत खे हमेशा यादि कयो कॾहिं बि हुनखे न विसारियो। मन में इहो ई वीचारु कजे त मरण जो ॾींहुं वेझो अची रहियो आहे। इन करे जेके बि कम करणा आहिनि, उन्हनि खे करे मतलबु करियो। कल ते न टारियो की सुभाणे थींदो सुभाणे थींदो ईअं न करिणो आहे असांखे।
काल करेे सो आज कर, आज करे सो अब। हा हा सही आहे सभु संत इहे ई चवंदा आहिनि जी जी।
हा त हुननि जी चोॾही सिख्या आहे। दुनिया खे हिक धर्मशाला समझो।
हा
ऐं इहो त हा सभु माण्हू महिमान आहिनि।
मुसाफिर खाने में रहूं पिया कॾहिं बुलाओ सॾु अची वञे खबर नाहे
खबर न आहे अॼु वेठा आहियूं। कल छा आहे कुझु न खबर आहे। इन करे कहीं बि कंहिं सां बि वास्तो न रखो छो जो इहो अ सभु सुपने वांगुर आहे। सुपने वांगुरु आहे इहो जेको संसार आहे जीअं महिमान धर्मशाला छॾ धर्मशाला छॾे वेंदा आहिनि तीअं सभिनी माण्हू इह दुनिया रुपी धर्मशाला छॾे वञिणो आहे हिकु ॾींहुं।
जी जी
पर मोह सां त संसार हले थो न। बिना मोह जे त कीअं हले संसार बि। ह
फाथल आहियूं भई छा कयूं सभु ॻुण हुजन हां त भॻवान हुजूं आं। सभु अवगुण हुजनि आ त राक्षस हुज आ। गुण अवगुण ॿिननि जो मिक्सड फॉम आहियूं त इंसान आहे।
इंसान आहियूं बिल्कुलु बिल्कुलु हा
पाणें बक्शनि हार आयो। बक़्शे रखंदो असांजी भुलूं चुकूं।
हा हा
जी जी ॿी शिक्षा?
पंद्रहीं शिक्षा सिख्या आहे गुरू ऐं वेदनि जे वचनन ते हमेशा विश्वास रखंण, ऐं वेदन में पक्की श्रद्धा रखण सां सभु मुंझारा, यानी मुश्किलियूं जेको ॿि मन में अ तकलीफ़ूं आहिनि। उहे ख़तम थी वेंदियूं आहिनि। त जेको ॿि कम कयो। उहो भॻवान खे अर्पण करे कयो। की तूं हीं सम्हांर तूं हीं मालिक आहें सभु
सही सही।
हा उन्हनि जी अं सोहरी शिक्षा आहे ॼेको गुरू आहे एन न उन्हन खां मंत्र वठी उन्ॼो जाप ॿि कयो, ध्यान ॿि कयो।
मेडिटेशन
हा जेहसां दुनिया ॼे बंधनन खे तोड़े करे आत्म ज्ञान मिलदो आहे चोन्दा आन न कि हरी हरी नाम आख़िर में जप जपींदा आएन सभ त हुननि खे हुन्जो ओ हो न अभ्यास न हुंदो आए। त पहरें सां हीं अगर तव्हांजे मुख में नाम हुंदो तवां जाप कंदव त अंत घड़ी में उओई नाम तवांॼे मुंह सां निकरी इंदो। छोंकी तवांखे उन्हन जो अभ्यास आहे।
बिल्कुल।
आ न, उओ संत चेन ता कि पंहजो जीवान, जीवन गुज़ारण लाए इहे जेके उन्हनि जी सोरंह सिखया आएन उनन खे ध्यान में रखी करे पएंजो फ़र्ज़ निभायो।
हा।
ज़िंदगीअ जे हिन भवसागर में पांण ही पार करे वेंदव तव्हां।
ॼेनखे नानक शाह ॼी ओट तेहंखे लॻंदी न काई चोट। त, त इयो मुखे भॼण न सिखयाउन सां गॾु गॾु याद अची वियो ह
हा त संत त सभ हिक इ जोत आएन, हिक ॼेड़ी सिख्याउं ॾेन ता। उए त कोशिश कन ता की हा उए त कोशिन कोशिश कयन ता की जीअं कमल हुंदो आ कीचड़ में तो उओ हुंदो आ पर कीचड़ सा परे मथे हुंदो आ हीए संसार में रहो तव्हां, पर संसार जी मोह माया तवांखे उं फसाए न सघियो हू, हुन सां मथे रही करे पंएंॼो धरम निभायो, पंएंॼा करम कयो।
हा। तमाम तमाम मज़ो अची वियो ॿुधी करे मां सभु लिखी रखियूं। हाएं मुंजीं धीअ जो प्रोजेक्ट ठह अंदो तमामु सुठी मार्कूं मिलंदियूं एड़ी मुखे पूरी उम्मीद आए तवां तमामु सुहिणें नमूने ॿुधायो आए।
हा तवां ॿि विच विच में सुट्ठा सुट्ठा ॿुधाया एन, तव्हांखे ॿि ॼाण सुठ् टी आहे, मां ॿि ॼपुजी साहिबु रोज़ पढ़ंदीं आयां।
मां ॿि ॾह मिंट लॻंदा एन ॿुधंदी आया। त, मज़ो ईंदो आहे उन में हिकी आ न, अ मन जीते जगदीज आप पे बीज़ आपे ही खाओ, इहे ॾाढी मीनिंगफुल आएन इनखे समझी वठ्जे त सभ् त नैया पार थी वञे।
हा।
मन जो ई खेल आ, मन फांसाए रखे तो असांखे दुनिया में
हा।
हलो वरी तव्हां कजो मूंखे वरी कुझु पुछिणो आहे तव्हां खां। तमामु सुठो ॿुधायो। ठीकु आहे हा, जय झूलेलाल भेण हा ओके।